ह
हँ बोलू।
कि हँ आ की कहो बहिन हमे कि बड़ी एकदम मन मियाज नीक नहि रहै छै स कतहु फोन उन नहि कर सकै छियै एखन तऽ हमे।
काह तबियत आर खराब होए गेलै हन कि
अरे कि कहै जे मौसम बदलैत छै ने कतहु धूप होबै छै कतहु बरसात होवइ छै से मन एकदम टूट रहल छै अन्दरसँ देह हाथ मे ओहने दर्द रहे छै सर्दी बुखार ज मन एकदम मस्त मस्त लग रहल छै।
तब तऽ ई तनी बड़ा दिक्कत वाला विषय छै। के त डॉक्टर के देखैली कि नहि देखली
न बहिन डॉक्टर के नाम से तऽ हमरा आरके रेजा कपै छै। जेहन सुनै छियै आजकलके अखबार उखबार म देख रहल छियै कि की हाल हो रहल छै। जेना देखू अस्पताल। अस्पताल उस्पताल के तऽ वही कहानी हो गेल छै।
अभी आार शपत तऽ खााय है बढ़िआ से चिकित्सा करयके। लेकिन ओ सपतो के मान नहि रखै छै।
सही कहलो बहिन सही कहलो। देखो ने अभी एकटा हॉस्पिटल के। जे काण्ड होल छै से त अहाँ सुनबे कले छियै एकटा एक्सीडेंट केस आयल ओकरा आर के खाली गोड़ मे प्लास्टर करै के छलै से केहन जे ओकरा क प्लास्टर होए केहन जे ओकरा आर क ऑपरेशन कयलक डॉक्टर कि ओकरा अइसन इन्फेक्शन भेल कि इन्फेक्शन कपारमे चढ़ि गेल।
एम एना।
आ हँ त आउ चौबीस लाख रूपा पाइयो खर्च कयल ओकर परिवार केलखिन आब। जानो न बचलै छौबीस छब्बीस साल सताइस साल क
हे राम बतैयौ त की उमर उजीवे कलके हे हम ने जानै छलियै इ न्यूज के बारे मे
हँ किया त ने तऽ हाइलाइट होलकै बहिन पेपर म फेसबुक म सभ देने तो खूब वालऽ मचल छलै
आदे मैया बतैयौ आ घर के दिया बुझि गेले ने बतेयो तऽ आब कि करते ओकर माय बाप के की हाल होते परिस्थिति नहि होत पैसो गेलेलै जानो गेल लै
बहिन आ चौबीस लाख टका एगो मिडिल क्लास लऽ छोट मोट बात छै।
टोट जीवन भर के जमा पूंजी अभी कते के कर्जदार भए गेल होते
त
रखल रहे है पोकटमारी के पैसा छै कही से चोरी काला धनम थोड़े ने बटोले रहै छियै हमे आर आम आदमी मिडल क्लास फैमली की करतै
पाइयो चलि गेल आ कते कर्जा उधार कऽ के बेचारा पाइ देलक अ जानो चल
बतैयौ तऽ केना लोकोग विश्वास करिकऽ ने लोकोग जाइ छै एगो ऊपर भगवान आ धरती पर एकरे भगवान एहन कह छल हैं भगवान के दर्जा देल गेल छै वहा पर कहल जाइ छै कि भगवान जनम देय वाला और एगो ई बचबे वाला
ह सही कहल अह
बतैयो बच रक्षके जब भक्षक भए जेतै तऽ केना चलतै।
आ बहु डर लगै छै बहिन ईसभ सुन कऽ ने एकदम मने जी कपै छै कि जे अगर किछु पर परेशानी होइत आदमी जन के तो। केकरा आर पास जायइत आ जे कहू।
कहाँ दरवजाजा खटखटतै केकरा विनती करतै
बड्ड दिक्कत छै आ जे अगर कोइ भरोसे मन्द डॉक्टर छथिन तब अहाँ हुनकर पास जा सकै छियै।
ह
के तऽ दीन दुनिया ज आ जहाँ देखियौ गली गली मे नुकड़ पर चौक चौराहा मतलब जहाँ तहाँ हास्पिटल खोयल देलै छैलै अस्पताल।
आ जेना देखै छीय अहाँ एकटा जे रोड छै। हमरा आर जे गली छै ओकरारमे त कदमे कदमे पर नया नया हॉस्पिटल खुलल छै।
हूँ बतैयौ तऽ लगे है जेनाक पहिले अस्पताल आर लोग पूछे छले जे केने अस्पताल छै। कोन बढ़िआ छै। आजकल त तनि कदम कि अहाँ अपन घर से निकालबै चौखट पार करियौ। दस गो जेना लाइनस लगल रहै छै एना पता चल छै।
ह ह सही कलहु बहिन सही कलहु अहाँ
एना लोक कऽ कि अहाँ सोचबै छी केकरा हम सेलेक्ट करू केकरा हम चुनू कहाँ हम इलाज करा।
कि कहब बहिन एकदम हमरा आरके त पेटो मे दर्द रहे छै।
धोखा धड़ी सभ जगहोखा धड़ी आखि मुन के जेकरा ऊपर अहाँ विश्वास करिय उएह विश्वास के तोड़े ले वहा पर तैयार होय छै।
हा
बड़ा दिक्कत वाला समय आ गेले।
आ जेना देखू ने सभ चीज तऽ वैसने महंग भ गेल। फीस देखू तऽ ऐसने महंग भऽ गेल दर दवाइ के दाम देखू त अ मने अगर अहाँ सर्दी खाँसी के भी दवाइ अगर हमे ल लिए किन ले जाइब तऽ ओकरा रो म
हू
पाँच सए सात सए से नीचे के दूटा दवाई न होत।
अहाँ त कि कहबै हमर परिवारेमे एो हमरा तऽ परिवारे मे एगोके भेलै रहए हमर भैसुर लगथिन ठीक छै। एने अहाँ सुन लेब हमर घरे के तनि आगे मतलब दस कदम पर होतै। दस कदम पर होते अस्पताल।
ह
ओहिमे ओहिमे मतलब हमर भैसुर हथिन। तऽ अपन भैसुर नहि मतलब जेना चचेरा मे चचेरा भेलखिन। त चचेरा स सुरके अपने चचेरा ससुर के बर बेटा बुझलियै हनका दूगो बेटा तऽ बड़ बेटा भगवान के माया देखियो मतलबी कहे हे बोले हे गाछ गिरे ह ते चारो तरफ हे से गिरे छै। हुनका खाली तीन गो बेटी छै आ मतलब बेटी के बड़ा नाच से पालने छथिन पढ़ेलखिन लिखेलखिन। ह सभकुछु करलखिन आ कि भेलै से काम करै छलथिन फैक्ट्री मे तऽ चलते चलते कि होइ छै जे कई बार काँटी उऊटी जे नहि फेकल रहल तऽ नहि गोुरबामे चुहि गेल। त हुनका चु भि गेलै चु भि गेलै त कोई भी तऽ एनाहिते समझे छै चल ई तऽ नॉर्मले चीज छै एकरा लेल कथी एते चिन्तित रहेक अपन डेटोल पानी लगेलक तनि एंटीसप्टिक लगेल कऽ थोड़ा बहुत मलहम पट्टी करल कऽ ओकरा छोड़ि देलक। हू तनिगो टेटनस के सुइ दिलवा देलक सभ निश्चिन्त भए जाइत छै। नहि छै के जाइ छै डॉक्टर लेल छोटा मोटा चीज अपने आर के सब्जी काटे हुए कते बार हाथ कटे छै कहा तऽ हुनका ओनाते भेले आ ओते नहीयो भेल रहे मतल नॉर्मले छल ठीक छै अ गेलखिन आ किछ एक साल बाद हुनका बड़ा दिक्कत पैाकि गेलै पायके जे गेलय से हुनका। पीब बनि गेल ह ओहिमे जाँग गोरबा फुला के जाग तऽ पहुँच गेलै बुझलियै आ एक साल बाद मने ई चीज भेलै आब ई बतैयौ तऽ एक दू दिन मे तऽ होते रह नहि ह ओ डॉक्टर के देखा रहल छथिन आ बढ़िया मानल जानल डॉक्टर छै हम कि बताउ की नाम बताउ हम भूल भूल रहली रहली हन अभी से जानलियै हैं अस्पतालो मानल छै जानल मालन अस्पताल के हम कहानी अहाँकेँ बतबै छी जानली तऽ कि भेले जे वहा ओ देखेलखिन आ एक बार के ओ अस्पताल के डॉक्टर के खर्चा है पंन्द्रह सौ रुपेया
बताउ त
बुझलियै। आब वहा जा रहलखिन हन साल भर से हुनकर वहा इलाज चलल है ओना बस पूरा नीचे से से लऽ कऽ मतलब हुनकर तरबा से लऽ क जांग तक पहुँच गेला ई तक एकदम दू हाथ केहुत दू हाथ के भेल छलै तब फेर। बड़ कष्ट मतलब कोनो तरहके हुनकर जिंन्दगी मतलब चलै छै
ओ हमरा आरके तऽ सुन क एकदम रोये सिहर रहल छथि
ह तऽ ओकरा की भेलै जे डॉक्टर केहा जब गेलखिन तब ई भेलै जे ह एकरा इन्फेकशन भऽ गेलै न इन्फ्शन भऽ गेलै
चलू ठीक छै इन्फेक्शन बढ़ि गेलै ह त ओकरो इलाज करू की करतै असहाय आ हम अहाँ कि करबै घरमे इलाज नहि जानै छै डक्टर केना भरोसा जेना जेना कहल गेले जेना जेना दवाई देल गेलय ओना ओना करल गेले इन्फेक्शन भए गेले चल ठीके र के इलाज करू ओकरो इन्फेक्शन क इलाज करे गेल धीरे धीरे एते बढ़ गेलै बहिनी एते बढ़ि गेलै जेो रोज मे फेर ओकरा बाद कि करलतै गोर काटे के नौबत
आगे मईया बताउ त एगो कनिक सँ चोट कतेक भारी पड़ि गेल हे हुनका के
बतइौ आ आ इहो नहि अहाँ ई त जान कऽ आओरो आश्चर्य होब खाली बयालिस सालके बादमे
हे भगवान अब तो बेचारा के पूरा जिन्दगी एकदम बिखर के रह गेल।
एकदम मतलब घर उजड़ गेले हुनकर कि बतेल गोर काटलकै आ एतबेपर नहि न खतम भेलै गोर काटि देल गोर काटला के बाद गेलखिन घर बड़ा बढ़िआ से पन्द्रह दिन अस्पताल मे बित कऽ सभ सेवा पानी वगैरह तरवाद खर सँ पन्द्रह दिन फेर एक महीना डेढ़ महीना बाद फेरो हुनका दिक्कत होइ लगलै। फेरो है अस्पताल मे लेकिन फेर खर्चा त मतलब कि रह पानी के तरफ
मने पाइ एकदम पै पाइ के पाइ ने बुझल
पाइ के पाइ नहि बुझलकै आदमीक के आगे पैसा कि होइ छै बतैये त
सही बात छै जेना कहै छै ने कि जब तक सास छै तब तक कस छै
ह पैसा रुपैआ के कोनो महरम जेनाै छै जे आदमी के एगो एगो साँस जब चले छै त आ
त
से पूरा एक एक पैसा अपन बाल बुच्चु के अपन पढ़ा पढ़ा के बाल बुतरु के पैसा पढ़ाई लिखाइ नहि जोग नहि ओकर आगे चल के ओकरा आगे। पढ़बै के छै ओहि मे बाद मे ओ पराने से चलि गेलखिन
ह इन्फेशन ओ। ओ इन्फेक्शन भीतरे भीतरे फैल रहत होते
भीतरे भीतरे। जहर बनि गेलैन शरीर आ पूरा दू साल से हुनकर इलाज चलै छै सबसँ बड़ा बात तऽ ई छै सोचियै
बड दिक्कत छै बहिन अही से जनै छियै नै तऽ कनिक कनिक जे छोट मोट बीमारी छै न ओकरा आर के भी छोट नैय समझै के चाही जे समय पे नीकसँ इलाज करबा लेब तोऽ नीक रहत
त
अच्छा जेहाँ आहा जेना सर्दी उर्दी दी म अहाँके कुछ आयुर्वेदिक उपाय मालूम छै
हँ हमे यार तऽ काढ़ा उढ़ा जेना लौंग भेलैय आदी भेलैय तुलसी पत त्ता भेलै काली मिर्च होलैय है न ई सब के कूट काटि क तनि पानी मे की करली एक गिलास पानी डाल देली आ ओईमे
अच्छा
चायपत्ती तनी डालि देलीयै आ की कहे छै लेमन ग्रास होइ छै न लेमन ग्रास डालि देलीयै दू दू तीन गो एना तोड़ क आ गुड़ डालि देलीयै के बहुत करड़वा ने हो जाइ छै एते करू करू कटू करू करू नै खायल जाए पियअल जाएत
गरम हो जाएत
हँ आ तनि एक गिलास डालली तऽ आधा गिलास जैसन जरा देली ओकरा आ तब छानि कऽ आ चाय जेकि फुकि फुकि कऽ फुकि फूकि कऽ पीली तऽ बड़ा राहत दै छै हे
हूँ तऽ ओकरा आर से सर्दी उर्दी
कियू खीच लेत खीच लेत गला के बरा आ जेना घियू भेल घियू मे तनी आदी के रस डाल दियौ गुड़ डाल दियौ आ जे लौंग होय छै ने लौंग लौंग ओहिं कूट क डालि दियौ आ कनि काली मिर्च ठीक छै ओकरा जरा दियौ जरा दियौ आदिके रसमे आब गूर डालि दियौ ओईमे पानि न डालैके छै
अच्छा
बुझलियै